जय झूलेलाल भेण कहिड़ो हाल?
बढ़िया, बढ़िया ता ठीकु आहियो?
हा बस ठीकु आहे। मूंखे ईअं ॿुधायो हा, ॿुधायो ॿुधायो, पहिरीं तव्हां ॿुधायो।
हा मूंखे पुछिणो हुओ, मुंहिंजी धीअउ न टेंथ पास कयो थईं? हाणे तव्हांजो पुटु कहिड़ी स्ट्रीम वर्ती हुई? मां हुनखे कॉमर्स साइंस सां ॾियारायां या आर्ट साइड वठाराया आहियां। अॻिते कैरियर ऑप्शन? कहिड़ी स्ट्रीम जा सुठा आहिनि? तव्हांजा ॿार वॾा आहिनि पास करे चुका आहिनि त त मूंखे थोॾि गाइडेंस मिली वेंदी तव्हांजे पारां
ज़रूरु ज़रूरु जेतिरो मां ॼाणींदी आहियां ओतिरो त ज़रूरु ॿुधाईंदसि।
ॿुधाइयो
भेण अगरि स्ट्रीम सिलेक्शन जी ॻाल्हि ईंदी आहे न त सभिनी खां पहिरियों असांखे ॿारनि खां पुछणु घुरिजे जीअं त अगरि जो हुननि जो इंट्रस्ट ई कोन्हे दिलचस्पी कोन्हे साइंस में ऐं अगरि असां जोरी करे उननि खां साइंस वठाराययूं, ऐं वाकई में ॾाढी ॾुखी आहे। साइंस में ॾाढो ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे कंहिंखे फिजिक्स नथी सम्झ में अचे कंहिंखे बायोलॉजी नथी सम्झ में अचे, त कंहिंखे केमिस्ट्री जा फॉर्मूला ॾुखिया लगंदा आहिन, त पहिरीं ई ॿार खां पुछिजे। ॾिसो, अगरि तव्हां मुंहिंजे ॿारनि खे ॾिसंदा वॾो वारो पढ़ाकू हुओ। तो साइंस खय ईं, त टीचर नंबर नंढे वारे जा बि सुठा हुअसि पर टीचर हुनखे ॿ ॾींहं हफ़्तो चयईं भरी तूं साइंस स्ट्रीम बि जॉइन करे पढ़ी ॾिस। जे तोखे वणई त तूं खणिजई, न त भले तूं कॉमर्स साइड चूंडे थो सघीं पोइ हफ़्तो खण ही वियो पर ॾिठईं त ॾाढी ॾुखी आहे। ऐं मुंहिंजो रुझान बिज़नेस तरफ़ वधीक आहे। त मुंहिंजे नंढे वारे किथे साइंस खयईं। पोइ न कॉमर्स साइड खांईं अथईं हाणे पाण ख़बर अथव एम बी ए जो रिज़ल्ट अचणो तस हुनजो वेठो इंतज़ारु करे।
अच्छा त ॿियो कोई कम पयो करे गॾो गॾु इया सिर्फ़ पढ़ाई ते फोकस थए पास
न न ईअं त हू ई कॉमर्स या मार्केटिंग जो बिज़नस अॼुकल्ह नथो हले?
हा हा
त उन कंपनी में वेंदो आहे। की पंहिंजी कंपनी खे कीअं ऑनलाइन आणिजे कीअं कमु कजे?
ऐं बाक़ी आर्ट साइड अगर ठाहराइजे त हुन बाबत तव्हांजो राय कीअं रहंदो?
ॾिसो आर्ट में ॿ सबजेक्ट ॾाढा जेका अॼकल्ह जे वक़्त मुताबिक़ आहिन या त इक्नॉमिक्स हुजे या साइकोलॉजी हुजे आहिन त सभ ॾाढा कम जा। सभिन खां पहिरीं ॻाल्ह त हुनजो रुझान के तरफ़ अथस। अगर जे आर्टसाईड बि वञे थी तव्हांजी बेबीअ जो छा में वधीक मन तस?
हुनखे न कंफ्यूजन थींदो आहे। हू चए थी जंहिंमें करियर सुठो हुजे। ऊं जेको वधीक ॾुखियो बि न हुजे। त उहई साइंस त मना कंदी आहे उअ कॉमर्स ऐं आर्ट्स में मतलब उनखे डायसी रहंदो तस की छा वठे? करियर कंहिंमें वधीक ऑप्शन आहिन।
ॾिसो अॼ जे तारीख़ में अगर ऑप्शन जी ॻाल्ह कंदा न त सभिन खां वधीक जेका ऑप्शन अथव उहा ए आई में अथव। अॼकल्ह कोडिंग ॻ ए आई अलाए घणा वॾा वॾा नाला हली रहिया आहिन।
अच्छा एक्चुरी बि ॿुधी आई आहे। म म्मी एक्चुरी करणी आहे मूंखे त भई ॿि ॿुधा कानन नाला सीए ॿुधा हुआ। इंजीनियर ॿुधा हुआ। डॉक्टर ॿुधा हुआ हाणे चवंदी आहे एक्चुरी एक्चुरी त
के ॿुढा हुआ ई कॉमर्स की वैब डेवलपर। इहे सभ नया -नया नाला हाणे ई त ॿुधण में
सोफ्टवेयर इंजीनियर असांजे टाइम ते किथे हूंदा हुआ।
उह ई त तॾहि त चवां ती। वक़्त मटिजी वयो थव। त सोच बि मटण घुरजे।
हा त उहोई पर हम्म असांखे ॼाण कान्हे भेण। तव्हांजा ॿार वॾा थी वया तव। हुनन सां गाइडेंस मिलिया या तव्हांखे ॼाण हूंदी तॾहिं तव्हां खां फोन क करे पुछियो की भई छा वठजे?
ऐं हिक ॻाल्ह मां ॿी बि चवंदस। अगर जे ॿार लायक आहे न पो केड़ो बि स्ट्रीम हुजे मां तव्हांजी बेबीअ खे ॾाणा। हू पढ़ण में जॾहिं एतरा बढ़िया नाइंटी सिक्स नंबर पिछली क्लास में आंदा हुयई न त पढ़ाई में ॾाढा हुनजा हाणे बि बोर्ड में बि सुठा ईंदस त हू हूशार आहे। हूशार ॿार पो वरी केहड़ी बि स्ट्रीम खणे थोडी मेहनत घट या थोडी वधीक
हा इहो बि सही था चओ।
तव्हां चयो भूचरी
एक्चुरी
हू ॿुधाए न कहिड़ा अख़र आहिनि ऊचरी बूचरी त हिन में पुछियोसि हिन में हूहो छा थींदो आहे?
मूंखे बि भेण एतिरी ॼाण न हुई पर अॼुकल्ह ॿुधी ई न त ॿुधाईंदा आहिनि घर में त पर ठीकु आहे रिसर्च करे वठंदी पाण चवंदमि भई जंहिंम में तोखे दिलचस्पी हुजे उहो ई सबजेक्ट चूंडे हुनमें पढ़ाई कर अॻते पाणई राह निकरी ईंदी। कुछ न कुछ त कोई न कोई त गाइडेंस हिनखे सुठो मिली वेंदो। स्कोप त सभनिन में ई आहे।
उहो ई मां चवां थी स्कोप ज़रूर सभनिन में आहे। पर हिक ॻाल्ह जो ध्यान रखजो अॼकल्ह जो टेक्नोलॉजी जी दुनिया आहे न गॾो गॾु उनखे उनजे मथां बि ध्यानु ॾे। छोकी अॼुकल्ह ज़मानो हिकु टास्क जो ननत रहिजी वियो अथव। अॼुकल्ह नयो हिकिड़ो टर्म निकितो थव मल्टीटास्किंग
अच्छा
की भैया न हिक सां गुज़ारो न आहे भई सिखी रखो। ऐं हिकु न ॿिए में ॿे सभु शयूं कमु ई ईंदियूं थव
हा न सही था चओ। अच्छा तां शाम जो सते बजे फ्री आहियो छा?
छो कोई ॻाल्हि आहे छा? ज़रूरी कमु
न न हू मूंखे करन नि्यापो ॾिनो हो की सते वजे हू फ्री थींदो त भले मतिलबु तांखे हुन खां कुझु कंसल्टेंसी लाइ तां चयो पा न
अरे हा हा मुंहिंजे पुटु चयो हुअई की मूंखे हुन भाउ सां कमु आहे उन्हनि शायदि ई कॉमर्स ते पंहिंजो उन्हनि खे शायदि वंश जी कंपनी जे पारां उहो पंहिंजो बिज़नस ऑनलाइन आराइणो आहे। त चयईं की तव्हांजो वंच मुंहिंजो बिल ईी बिज़नेस जो सॼो कमु ॾिसंदो मुंहिंजी वेबसाइट ठाहे करे मुंहिंजा प्रोडक्ट विझे। सॼो अकाउंट मुंहिंजो उनखां हैंडल कराईंदसि। हा यादि आयो यादि आयो सुठो तां मूंखे यादि ॾियारियव
सते बजे जो टाइम ॾिनो आहे। जेकॾहिं तां फ्री हुजो त भले वंश जी ॻाल्हि उननि खां कराए रखजो। त हु पाण में पंहिंजो डिस्कस करे वठंदा।
पाण हीअ त सुठो आहे न। हुन जो बि वंश जो बि फ़ाइदो थसि करनि भैया जो बि फ़ाइदो आहे। ॾिस अगरि सुञाणपु वारे सां कमु कराईंदा आहियूं सुञाणपु वारे खां कई रायो वठंदा आहियूं त हिकु मन में तसली थींदी आहे। की असांखे जेकी राय मिलंदी हू बि सही हूंदी, असांजो जेको कमु थींदो हू बि सुठो थींदो।
हा हा
हीअ त तां सही कय जो मूंखे यादि ॾियारियव
हा हा मुंहिंजी हिकड़ी ॿी साहेड़ी हुई प्रिया मूंखे हुन सां गॾु बि अॼु मार्केट वञिणो आहे। त तांखे कोई मार्केट मां कमु हुजे त ॿुधाइजो तांजे लाइ बि वठंदी ईंदसि शइ
तव्हांजा लख थोड़ा तव्हां मूं मूं खां पुछियव। तव्हां वञिजो अगरि सेल में ॾिसिजो अगरि कुझु हुते सुठो लॻेव मूंखे हुअं रंधिणे जा कोप खपंदा हुआ।
हा अच्छा अच्छा
अगरि ॾिसिजो जे तव्हां मार्केट वञो ता त मुंहिंजे ला छ कोपन वारो मिजमाननि जे लाइ खपंदो सुठे में थोड़ो उचे में सैट ॾिसिजो।
मां वीडियो कॉल ते तांखे पैटर्न डिज़ाइन ॾेखारे रखंदमि तां पंहिंजी पसंदि मुताबिक़ मूंखे चूंड ॿुधाइजो त मां उहो तांजे लाइ वठी वठंदमि
हा बसि अगरि जे तव्हांखे वक़्तु हुजे त जे अॻरि न त मां वरी तव्हां हां गॾु ह भी हलंदसि
भले भले त मां त वञाई ती त तांजो कोई कमु हूंदो त साण साण कंंदी ईंदम। पर तांखे अगरि वरी हलणो ई थव ॿिए दफ़े त भले गॾु हली हलंदासीं काई ॻाल्हि न आहे।
कंहिं कंहिं महिल न वरी पो पो करे गॾु हलण जे टाइम ते वक़्तु कीअं थो निकिरी वञे कें महिल टाइम आहे कें महिल कोन्हे पो रहिजी वेंदो अगरि जे तां वञो था प्रिया सां गॾु त ॾिसी वठिजो खणी।
जी जी इन करे मूं पुछियोमांव।
हा पो वरी जॾहिं वंश वेंदो करन वट। त मोटंदे में तव्हांजे घर जो कोप खणंदो ईंदो तव्हांखे पैसा ॾेई रखंदो।
हा हा ॿियो हर्षित छा पियो करे अॼकल?
हू त ॿाहिर आहे हाली हुनजी जॉब गुड़गांव में अथसि। हाण ॾिसो जुलाई में चयो आहे कंपनीयुनि वारन। की अगर कम जे मुताबिक़ असां इंक्रीमेंट कंदासीं सब कुछ सही हलंदो आहे। त ही इंटरनेशनल जा जेड़ा जीअं ट्रम्प जेड़ा कईं त ॿारनि जे
असांखे राजनीति सां छा करणो असांजो कम कोने सरकार ॼाणे। तां चइजो हर्षित के घुमी वञे मूं वटां बि पासे में जॾह हिते अचे दिल्ली साइड।
हा ही सही था चओ मां अलाए छो अचो घड़ी घड़ी ॻाल्हि याद ही न रखी सघंदी आहियां।
घर हुन जो सेट थी वियो हर्षित जो नओ वरतो हुअईं?
हा हुन यो सॼो फुली फर्निशड न मिलयो वस सैमी मिलयो हुअस त जेको जेको खपंदो हुयस हुननन सभ सभ पयो किराए ते मिले असां त कॾहिं न ॿुधोसीं की पलंग किराए ते वठो त वाशिंग मशीन किराए ते वठो ऐं अॼ अॼकल उते सभ वेठो किराए ते मिले।
हा हा न ठीक आहे त सेट थी वियो न? उहो ई घणे ई सां काई ॾुखियाई हुजेसि साथ चइजो मूंखे भले कॉन्टेक्ट करे।
हा तव्हां न पंहिंजी पहिरीं बेबी खां पुछिजो की हुनखे कहड़े में स्ट्रीम में वणे बि तो पो जेको खणे। आचरी ॿूचरी पो मूंखे बि ॿुधाइजो ही छा थींदी आहे।
ठीक आ ठीक।
उहो तां छा चयो कहिड़ो अख़रु।
एकचुरी
एक्चुली हाणे मां यादि रखंदस पो पुछंदी माव ठीक आहे।
ओके लख-लख थोरा जय झूलेलाल।